आ नमस्कार छी।
रक्षाबं धन आबि रहल अछि, तैयार शुरू भएल गेल।
हँ तैयारी त शुरू भऽ गेल अछि, हम एहि बेर बहुत उत्साहित छी।
रक्षाबन्धन अहाँ लेल कते खास पर्व अछि।
हमरा लेल ई केवल एकटा पर्व नहि बल्कि भा भाई बहिनक प्रेम विश्वास आ अपनतवक प्रतीक अछि।
कुल सही कहलऊ। बचपनसँ सब एहि दिनक प्रतीक्षा करत छलौऊ।
याद अछि, जखन हम छोट रही त एक सप्ताह पहिने से राखीक किनबाक जैइत करत अछि।
हँ आ मिठाई खा लेलस सेहो से बहुत उत्साह रहैत छल।
अहाँ जानैत छी राखी इतस इतिहास बहुत पुरान अछि।
हँ मुद्दा विस्तारस नहि किछु बताउ।
कहैत छथि जे, प्राचीन समयमे बहिन अपन भायक कलाई मे रक्षा छूत्र -रक्षा सूत्र बान्ह छल आ भायक दीर्घायु तथा सुखक कामना करैत छल।
इ परम्परा आई धीर छ लि रहल अछि आओ हर वर्ष एहि पर्वक महत्व बढ़त जा रहल अछि।
सही आब बाजार मे तरह तरहक राखी उपलब्ध अछि पारम्परिक हस्त नियमित पार्यावरण अनुकूल आ व्यक्तिगत डिजाइन वाले।
अहाँ केहन राखी पसन्द करै छी?
हमरा साधारण सूती वा हस्त निर्मित राखी बेसी पसन्द अछि।
पर्यावरण अनुकूल राखिक चलन सेहो बढ़ि रहल अछि।
हँ एक रास पर्यवारक रक्षा सेहो होइत अछि।
रक्षाबन्धनक दिन अहाँक घरमे कार्यक्रम कोना होइत अछि?
भोर मे स्नान पूजा आरती तिलक राखी बहानब मिठाई खिलायब आ फेर सब परिवार मिली भोजन करैत छी।
बहुत सुन्दर परम्परा छै।
अहा उपहार की देबक सोचल रहल छी?
उपहारसँ बेसी जरूरी अछि सम्मान, समय आ अपनत्व। मुदा छोट उपहार तऽ अवश्य देब।
सही कहलहु बहिने केवल उपरा हार नइ, सम्मान आ स्नेह चाही।
जब भाय दूर देशमे रहैत होती तऽ क
सु अहाँ याद अछि जे बचपनमे रक्षाबन्धन दिन हमसभ भोरही उठि जाइ छलहुँ।
हँ बिलकुल मम्मी सबस पहिने घर साफ करत छली फेर पूजा थारी सजबैत
पूजा थारी मे की- की रहैत छल?
रोली, चाउर, दीप, राखी, मिठाइ, फूल आर नारियल।
थारी देखिते मोन खुशीसँ भरि जाइत छल।
हमरा तऽ नव कपड़ा पहिरबाक बेस उत्साह रहल छै।
अहाँ हर वर्ष अलग-अलग रंगक राखी चुनैत छलहुँ।
ह किएक ते हमरा लागे छल जे प्रत्येक वर्ष किछु नहि होत।
आब तऽ ऑनलाइन सेहो राखी मंगायल जा सकैत अछि।
सही मुद्दा बाजार जकऽ राखी चुनबाक आनन्द अलग होइत अछि।
अहां कहू राखी चुनैत समय की बात ध्यान मे रख छीलेये।
राखी सुन्दर हो, मजबूत हो, आ बहुत महंगा नहि हो।
बिलकुल भावना सबे पैग होइत अछि।
हाँ प्रेमक मूल्य धनस नहि नापल जा सक त अछि।
हमरा मोने अछि जे एक बार हम अपन पॉकेट मनीसँ अहाँ लेल उपहार किनने छलहुँ।
हँ ओ छोट सन डायरी छल आइयो हम ओकरा सम्भाली कऽ रखल छी।
ई सुननी बहुत खुशी भेल।
उपहार छोटे हो या पैघ प्रेम से देल जाय त अमूल्य बानि जाइ छल।
ई सुनी बहुत खुसी भेल। अपन मित्र सभक संग सम्बंधन पर की चर्चा। करैत छी?
हमसब अपन अपन परिवारक परम्परा साझा करत छी।
केकरो घरमे अलग तरीके सेहो होइत होइते।
हँ मुद्दा मूल भावना सम। ठाम एक एक रहैत अछी प्रेम आ विश्वास।
हमरा लागैत अछी जे भाइ बहिन के वर्ष भरी एक दोसरक सहयोग करबाक चाही।
सही केबल रक्षाबन्धनक दिन नहीं बल्कि प्रत्येक दिन सम्मान देबाक चाही।
जं कखनो मतभेद भए जाइ त की करबाक चाही?
सा उनतीस बैसी गप। करबाक चाही। प्रेम स हर समस्या सुलझी सकैत छै।
जं गप ई बहुत नीक विचार अछी।
परिवारक एकटा सब सं पैग सक्त।
काल्हिक गपक बाद हमरा रक्षण बन्धन बहुत बात मोने परैत रहल।
हमरा उ बचपनक याद सब मानक बहुत आनंद दैत अछी
अहाँक पहिल राखी कन कखनक याद अछी।
हँ जख न हम बहुत छोट रही, मम्मी हमरा स सिखौने छली जे पहिने तिलक लगाइब, फेर आरती करब तखन राखी बान्हब।
ओ दिन हमरहु बहुत उत्साह रहैत छल। हमसब दिन गिनैत छलुं जे रक्षाबन्धन कखन आइत।
रक्षा बंधनक पहिने पू पूरा घर मे साफ सफाई होइत छल आ सबके नब कपड़ा कीनल जाइत छल।
दादी कहै त छलियै जे पर्व केवल खुशी मनबाक लेल नही बल्कि परिवारक एकजूट रखबाक अवसर सेहो अछि।
दादी रक्षाबंधनस जुरल बहुत कथा सुनाबैत छली।
अहाँके प्रिय कथा कौन छल?
जे भाइ बहिनक प्रेम विश्वास आ त्याग पर आधारित होइत अछी। ई बात हमरा बहुत प्रेरणा दैत छल।
हमरा विचारमे राखिक धागा छोट जरूर होइत अछी मुद्दा ओकर अर्थ बहुत पैघ होइत अछी।
सही कहलौं ई धागा प्रेम, विश्वास आ मान आ जिम्मेदारीके जोड़ैत अछी।
अहाँक विद्याल में रक्षाबंधन कोना मनाबल जाइत छल?
प्रार्थनाक बाद शिक्षक रक्षाबंधनक महत्व बतबैत छला। छात्र छात्रा कविता, भाषण आ गीत प्रस्तुत करैत छल।
हमरा विद्यालयमे चित्रकला प्रतियोगिता सेहो होइत छल।
ई बहुत नीक बात अछी, ब चन्द संस्कृतिक प्रति रुचि बढ़ैत अछी।
अहाँ स्वय राखी बनौने छी?
हं एक बेर रंगीन धागा, मोती आ कागज सं राखी बनौने छी।
हाथक बनावल राखिक महत्व अलग होइत अछि।
हॅं ओहि मे मेहनत आ अपना तबे दुनू झलकैत अछि।
जँ परिवारिक कोनो सदस्य दूर रहथि तऽ
तऽ फोन वीडियो कॉल आ ऑनलाइन माध्यम सँ प्रेम व्यक्त कयल जा सकैत अछि। दूरी भावना कम नहीं करैत अछि।
रक्षा बन्धन एकदम नजदीक आबी गेल अछि। घरमे सब तैयारी पूरा भएल गेल ए।
लगभग सब तैयारी पूरा भ गेल अछि। आइ हम मम्मीक संग बाजार गेल रही।
बजार मे बहुत भीड़ रहतेऽ।
हॅं बहुत भीड़ छल सब दुकान रंग बिरंगक राखी मिठाइ आ उपहार स सजल छल।
अहाँ एहि बेर केहनु राखी किनलहुँ?
बहुत नीक निर्णय स्थानीक कारीगरक सभेक सेहो एकरास लाभ होइत अछि।
अहाँ एहि बार केहेन राखी किनलहु?
एहि बेर हम हस्त निर्मित सूती राखी किनलहु। इ सुन्दर सेहो अछि आ पर्यावरण लेल नीक सेहो,
बहुत नीक निर्णय। स्थानीय करीब लेभके सेहो एकरास लाभ होइत अछि।
हॅं हुनकर मेहनतक सम्मान करब सेहो जरूरी अछि।
हुं मम्मी की की पकवान बनाबैत ऐय?
मम्मी खीर, पूरी, आलूक तरकारी पुआ दहीबड़ा लड्डू बनाब
वाह सुनतिये मुँह में पानी आबी गेल।
रक्षाबंधन पर स्वादिष्ट भोजन तऽ जरूरी होइत अछि।
पूजा कते क बजे शुरू होय होयत ने?
पंडित जीक बताओल शुभ समय मे सब परिवार पहिने पूजा करब तकर बाद राखी बान्हल जाइत।
पूजा समय मे की -की करै छी?
पहिने भावनाक आराधना फेर दीप जरब तिलक लगायब आरती करब राखी बान्हब आ मिठाई खुआब।
राखी बनहैत समय आहाँ मनमे की प्रार्थना करैत छी?
हम भाव भगवानस प्रार्थना करैत छी जे हमर भाय स्वस्थ सुखी आ सफल रहथि। कोन
हमहुं ई कामना करै छी जे आहाँ खुद इ खन खुश रहू।
इ सुनी मन बहुत प्रसन्न भऽ गेल।
बचपन मे दादी एकटा बात कहैत छलियै। रिश्ता विश्वास मजबूत होइत अछि।
बिल्कुल जऽ विश्वास रहत तब परिवार सदीखन एकजुट रहत।
ह आय काल्हि लोक भर उपसार पर बेसी ध्यान दैत छथिन।
ठीक छैय राखै छी।
ठीक छैय।